समाचार छै।
बढ़ियाँ छै, अपन कहियौ।
ठीक छै, हां। ब आय के रैब के दिन के की सब स्पेशल बनलै की नीक-नीकुत बनल।
कनी अवाज कनि जोर से बजियौ तै या मुबाएल
की नीक-निकुत बनल आय रैब दिन कऽ।
आय रैब के आय रैब के तऽ हम कोफ्ता बनेनै छलौ।
कथी के।
केरा के कोफ्ता बनेलौ।
बा बड़ बिसक्कर बनै छै।
बहुत बढ़ियां बनल छलाए।
और संग मे की हां-हां हम ब नेनै छी कटहरो के बड़ नीक होय छै, केरो के बड़ नीक होय छै सबटा कोफ्ता तऽ नीके लगै छै।
हां-हां कोफ्ता तऽ बड नीक होय छै। तऽ उ हमरा उहाए छला कच्चा केरा उ बिहाएर मे अथी गाछ खैस पड़ल छलै।
तहन तऽ बहुते भऽ गेल हाएत।
हां तखन उहाए ओकर भुजिया दू दिन से तरले खाय छलु नास्ता मे।
ओकर जे उम्म जलखै, जलखै मे से उहाए चलै छै। हां बड़ सुन्दर होय छै, आय सोचलियै जे
सन्नो बड नीक लागत सन्नो, सन्नो बड नीक लागत केरा
हां सन्नो बड सुन्दर होय छै।
तहन तऽ एखन खसल अय तऽ केरे के एखन चलतै एक
एखन केरे हां। एखन के केरे के विन्यास चलतै, ओकरे सन्ना, ओकरे भु जिया डालनो मे दऽ दियौ।
डालना तऽ आर
से सब होय छै।
केरा-तेरा तऽ
और अहाँ के की सब भेल छलै?
आ रवि छला तऽ आ रविक के अथी बनेने छलहु। हँ ओलके चक्का आब ओ सावन शूरु भऽ जैत ने।
हँ आब तऽ सावन शुरू हेते महादेव के पूजा पाठ कोनो नजदीक मे मन्दिर अइछ कि नहि।
हम तऽ देवघरे मे रहै छी तऽ मंन्दिर की बाबा के तऽ हम जल फूल हरदम चढते रहतै ने आब।
अच्छा अच्छा तखन तऽ अहाँ बुझियौ जे महादेवे के नगरी मे
महादेवेके नगरीमे छी और एतऽ ओसभ चीज नहि भेटैया माछ ताछ आब नहि भेटत सावन सुरु
आ सावानमे तऽ बाड्ड गोटे नहि अपन ओना जे छै अपन मिथिलामे से माछके कहियो वर्जित केने नहि छे। अहाँ खा सकै छी।
तें नहि बरजीत केने अपना सभके तऽ माछ एक तरहके की कहियौ जे पकवाने होइया।
सैह सैह सैह बात जे ओकरा अहाँ खा सकैय छी। लेकिन आब लोक सब ठाम रहिये तऽ सबठामक अपन रीति रिवाज मनाबैया।
से तऽ होबाके चाही लेकिन माछो अहाँ ओलो खाउ। तऽ ओल खाउ अरिकोंच खाउ तऽ अहाँके माछके ई नहि बुझायत जे माछ नहि ख खेलहु जेसब माछ नहि खाइत छथि हुनका लेल तऽ ओल अड़िकोंच बड नीक।
बड्ड नीक भेलै बाप रे ओलो के जे सन्ना आब तऽ देशी ओल बड्ड कम भेटे छै।
लेकिन ओकर जे स्वाद हेत देशी कहै छै ने कब कब लेकिन कब कबोमे
बड्ड लगै छै बाप रे बा ओ काटनाय आफत भऽ जाइ छै।
आ नहि कहलहु हेँ जे जेहने कव कव तेहने सव स्वअदगरो बड।
बड्ड बड्ड स्वद गड़ होइ छै त सैह त कहे छी ओते एतऽ भेटनाइ दुरूर छै। आ ओहो दुरूम मे जौं भेट गेल तऽ आब ओ कटनाहारो ने चाही सभ नहि काटऽ चहै
नहि आ बहुत लोग की कऽ लेलेथ है जे अहाँ के नहि कीॅनता आब देशी वला भदेशीये वला किनता की जे लेकिन ओहिमे कोनो ओहन स्वाद नहि होइ छै।
नहि ओ ओ बुझियौ जे एक प्रकारक आलू भेल।
आलू भेल सहिए कहलियै आलुए भेल।
ओ ओ एक प्रकार के आलुए भेल लेकिन वैह छै।
बड्ड नीक लगैया। ओल ओल तऽ लोक कए तरहस बनबैया ओकरो सन्ना होइया। सैड़सों दऽ कऽ सेहो बड्ड नीक लगैया।
सरिसों दऽ कऽ लम्बा लम्बा काटि कऽ कहै छी अद्भुत हँ बड सुन्दर होइ छै खूब खाट्टा
की नहि दै छियै।
ओ बडड ख खटा करू सब द क बनाउ।
बड सुआद लागत।
बड्ड स्वाद लगैत छै, हम तऽ बनबैत रहै छी, हमर सभके तऽ वएह छै जे अपन परम्परा वालला खेनाइ छै, सएह सब बेसी काल होइया बाहरी
एहि एहि परहक पानि बुनीके समय आयत, ओहिमे अहाँके घरेलए अपनबनायल चीजसभ। बेसी नीक लागत, कुमहरौरी, अदौरी, कनिक छानि लिअ अहाँके तीसियोड़ी, कनी तिलौड़ी।
बज बजरुआ कचरी -तचरी लोग खाया, घरे मे कहै छी, मसुरी दाइलिकै
रंग के होइ छै, चटका एना के तर दिय चटका चका। का जकाँ बना लिअ, सेहो बड्ड नीक हँ, ओकरो रस बड्ड नीक लगै छै।
बड़ सुन्दर लगै छै, आ पानि- तानि पड़ैत रहल तऽ अपन साइड मे जा कऽ एकटा प्लेट में लऽ लिअ, आ एक एकटा के
कनि एहि समयमे अहाँके तरकारी महग भऽ गेल, तऽ लोक कहै छै, पहिलका हमर दादी सब कहथि थिन दइ सभ, जे इएह मास लेल लोक ओतेक कुम्हरौरी आओ तिसौरी सभ बनाकऽ रखै छै, जे एहि मासमे लोक ओसभ के देत रहै छै।
सही बात छै, एखन अहाँके देखियौ जे, कोबिए सुखौ तऽ लोक रख रखैया, आ पत्ता कोबी के सुखौत रखैया। बीरिया रखैए, तसियौरी, मुरौरी, कुम्हरौरी। अन्त छै खेनाइ के।
नहि खायके कोनो अन्त नहि छै।
नहि छै, जखन जे भेल।
से बहुत होइ छै। और रवि के की सब आर बनल छले मिठगरो में किछु बनेने छलहु?
हँ, मीटमे बनेने छलहुँ, कोनके पायस।
ओ केना बनैएा ओ हम नहि खेने छी कहियो?
ओ कोनो जेना अपने
कोना जेना मतलब कोनाके ई जे होइय चाउर। जे होइ छै, कोनक चाउर।
नहि, कोन होइ छै, जेनाहिये अहाँके गँहुम -तहुम होइया ने।
तहिना होइयै, मीही-मीही।
ते तहिना कौन होइ छै, ओकरो लोक ओहिना शुक्र आब बड्ड विलुप्त बुझियौ जे भऽ गेलै, आ पहिने एकटा मे हमर दाइे सब जे कहै छथिन गप- सप, दाइजी सब! जे पहिने कौन के पात से हरेक कोनो भी होइ छले, पाबनि त्योहार होय। या कोनो
शुद्ध मानैत हेतै
ओकरा ओकर पायस बनिते छै ले पहिने
त ओहिना खीरे जकाँ बनाबै छी कि अलग ओकर विधि छै बनब के केना बनबै छी
ओ हिना बनै छै ओकरो फटकि लिय झाड़ि लिय खूब सुन्दर से सुखा लिय आ ओकरा अपन रखने रहू जखन ओहिना जेना चाउर के बनबै छियै न या शाम के बनबै छियै
तहिना बनैय ओहो
तहिना ओकरो धो-धा क ओहो लेकिन ओय में की होइ छै कौन क चाउर के जेना एक पाव दियौ त आय देबै आधा किलो किलो हैत त ई अहाँ के एक पाव देबै त इ ईब ई बड फैलैय बड
फैलैय चाउर सँ बेसी
चाउर से ह ह चाउर से बेसीक ई एक एक गिलास दय के मतलब भ गेल जे चाइर लीटर दूध
वाह रे बाह तहन त मतलब तहन कम लोक में मतलब एक मु मुट्ठी द के बनाउ
बस बस दू चाइर चाइर चम्मच जदि छोटकी चम्मच से अहाँ लग अइछ तय में आहाँ अपन परिवार दै दूटा बच्चा दू बड़ कनियां दुनू प्राणी
त ओ ओय में भ जैत आ ऐ ओहो में ओहिना सब टा दै छियै
सभटा चीज दियौ देबै सेहो बड़ बढ़िया आ नै देबै त ओनहियो नारियल घँइ स के कनि द दियौ
त बर नारिकेल के बड्ड स्वाद
बड्ड बड्ड स्वाद ओ द दैछनी त देबे नै दैक्षणी दियैए पड़त
हो के स्वाद हेतै नेहा तहन त आय आहाँ बड्ड चहटगर खेनाई पिनाई बनेने रही
हँ ई सब चीज बनबै छी आब देखियौ जे बाहर से जे ओ रसगुल्ला आ कलाकंद आनब से आब लोक के नै ओहेन देह
नै नै पचै छै
नै पचे छै आ दोसर जे आब भेटतो नै छै बढ़ियां चिन्नी के सिरका रहै छै
आ अपन बनैल कनि मीठ आ अपन बनैल कनि लोक मीठो कम देलक अपन तरीकासँ बनेलक सु अ ई साफ सुथरा भेल अपन चूल्हा चेकी पर बनेलक ओकर
सही बात छै सही बात छै हमरा त की कहू जे खेनाइयो ज हम बनबै छी से चूल्हे पर बनबै छी आ जो बड मस सल्ला नै रहल कम लोक वला छै त हम लोढ़ियए चि सिलौटा पर करै छी हँ तखैन जे बड गोटे भ जाइ छै
स्वादो लोढी सिलौटक स्वाद तऽ बड नीक होइ छै कुनु भी चटनी के
बड नीक होइ छैय।
अवश्ये सभ चटनी बनाउ तऽ कुनु चीजके सिलौट पिस्से बेसी नीक होइ छैय।
चटनी अहाँके मेगो मिक्सी में जे पीसब से कहै छी कुनु स्वाद नै लाग
कहै नै छैय जल्दी के चीज में स्वाद नहि। पहिले हमर दादी म माँ सब कहथिन मै सब हमर सब के जे जे चीज रसों-रसों बनै छैय ओ चीज बेसी सुअदगर होय छैय आ जे जते तेजीसँ बनै छैय से देखै छियै जे जत ते तेजीसँ बनैब ओ चीज में ओतेक स्वाद नहि रहत। कहै नै छैय जे कऽ पकवानके कुनु चीज के अहाँ तेज आँचपर पुरकिये सबके छैन यौ तऽ ओ अन्दरमे काँचे काँचे रहि जाय सब चीजमे टाइम लगे छैय जते समय देबे सुउदगर हैत बन
आ बड्ड सुन्दर चटनियो अहाँके अचार तऽ होइते छैय अचार तऽ अपन एक बेर बना लिअ भरि साल खाइत रहू। आ चट नीयो अहाँ जे दू दू चारि दिन पांच दिन ले बना के राखि लियअ त एकदम ताजा ताजा
गाँव सब मे एखन लालो चटनी बड नीक लगेय। ललका चटनी कुतु कुतुम कीये कुतुम कहै छैय ने कुतुम्रे ओकरा तऽ नाम छैय। ललका चटनी जकरा कहै छैय कुतरूमके। बड्ड खटगर ओकर आर बड नीक।
बड सुन्दर होइ छैय। आ सभसँ सुलभ य नहियए किछु भेटैए तइयो अहाँ धनी पात तऽ लगभग लोग के भेटे जाय छैय।
हँ धनी पात अहाँके ई पुदीनाके पात ईसभ
पुदीना के पात ई सब तऽ ई सब तऽ अहाँके जे बजारो हाट मे सुलभ से भेट गेल। आ नहि कल पर जका पुदीना के पात तऽ बुझियो जे गाम सबमे तऽ रहिते छैय सौंसे कल के साइड
एरकोच पातके चटनी सेहो बड्ड नीक होइए।
के बेर एरकंच पात के चटनी तऽ बड्ड खाय छी। गाम मे रहै छी तऽ ओ ओ एक दू दिन ओकर रहबे करैए।
देखियौ लोढा बनबयमे कनि टाइमो लगे छैय समयो लगे छैय आ ओ तो चट तऽ बनि जाय छैय आ मुँह मे बड़ स्वाद लगै छैय ओकरा अंहु सब राय सँ छौ कै छियै कि नहि छौकै छियै।
कथी करै छियै।
रैय सँ ओकरा छौके छियै अरिकोंच पाँच पातके चटनी हँ। तहन तऽ बड्ड नीक।
हँ बड सुवाद लगै छैय तऽ खूब खट्टा दै। झोआ नेबो अपन गाछक रहै छै, आ ओकरा ओय में।
देखियौ ने जेहने ई -ई मास में अहाँके ओ ओल एरकोंच भेटैए। तेहने एहि मास में जमरियो नेबी बड्ड फड़ैए, आन मास में तऽ नै।
फोड़े छै तहिना कागजी नेबो।
तहिना जमेरी आ जमेरी तऽ ओकर संगी छै, ओहि सबके।
ओकर सब कै सैह छियै। अखन तऽ बुझियौ जे सभसँ नीक तऽ हमरा लगैए जे कटहरक आँ ठी।
हँ -हं बहुत नीक।
अखन बड सुन्दर ल